हेलो हेलो
हेलो हेलो
हलो हलो
हँ जी दीदी जी हेलो
हलो
हँ जी बोलो हैेलो आवाज नइ आ री क्या हेलो
हेलो कैसे दीदी आवाज नहि आ ये क्या
हँ में तो बोल रही हूं आप की नइ आ रइ आवाज
कूलर चलता है न इसिलिय इह आवाज नहि आ रहीये
अच्छा अच्छा
हूँ अभी मे गेट बन्द करती जब आयेगी गेट बन्द कर दिया आओर घुमी आई हलो घुमने गयी थी दिदिआ आ गई वहां से घूम के
हँ जी दीदी जी
अच्छा ओर कैसा लगा वह घूम केे
बढ़िया
बढ़िआ लगा
वहाँ तो ब बत वहाँ तो बोहोत ही नारियल के पेड़
और तुम्हारे मौसी के यहाँ सब सही है।
हाँ सही है।
गर्मी कैसी पड़ रही है।
गर्मी तो पड़ ही रही है।
अच्छा वहाँ भी इतनी गर्मी है क्या। वहाँ तऽ मौसम अच्छा रहता है।
मच्छर हैं रात को लगते है मच्छर तो
अच्छा गर्मी तो है ही क्या करो कही भी चले जाओ।
हुं
अभी अभी मे तो बैंक से आई हूँ त हा बहुत परेश यहाँ थोड़ा मौसम फिर भी सही था। कल तो बहुत सम त और सब कुछ बढ़िया।
हां जी और बताओ अब क्या चल रहा है हां हो गया खाना- पीना तो हमारा।
खाना पीना मैंने तो आज फास्ट कर रखा था।
अच्छा किस चीज का किया है किस चीज का
कल- कल खुलेगा हमारा तो फास्ट। हां पच्चीस तारीखके फेर ओ पड़ रही ह निर्मला ग्यस जो बड़ी ग्यस होती है जो
अच्छा अच्छा और क्या बना लिया आज
हुं
खाने में क्या बना लिया आज।
मैने तो आज कोप्ता की सब्जी बनाई थी
कैसे बनाई थी दीदी मुझे भी बताओ
कद्दू काटके उन्हें निचोड़ अच्छे से
कद्दू का बनाते है जो गोल गोल कद्दू हो होता है।
नहीं लम्बा वाला
अच्छा लौकी।
ओ कद्दूकस करेथे कद्दूकस करने के बादमे फिर उन-उनका पानी थोड़ा सा वो निकलवा दिया। और फि बेसन मिला कर सारे मसाले उस पानी डाल के जब बनाई थी। मैंने तो फासट करा पापा बच्चे थे दोनों और उनके पापा थे।
अच्छा अच्छा फिर पकौड़ियो के तरह तले थे क्या
हँ हँ हँ पकौड़िया उगता रहे
अच्छा फिर मसाला कैसे तैयार किया उसका
आँ
मसाला कैसे बनाया फिर उसका
मसाला ऐसे बनाया था प्याज टमाटर करके आओ जब बनाया था
हाँ मैं भी देखती हूँ बनाती हूँ
ओ मने तो नहीं पता कैसे बनेे कि मैंने तो नहीं खाई न हँ इसलिए
और क्या हो रहा है
गर्मी तो बहोत है
हाँ गर्मी तो हो ही रही है
बहुत ज्यादा गर्मी है
हमारे यहाँ तो काम आया हुआ है सारियों का सारियो पर डायमंड काने का हमारे यहाँ तो काम आया हुआ है साड़ियो पर डायमंड चिपकाने का
अच्छा अच्छा अच्छा
हम्म
कैसे चल रही है
कम ही रुपया देते हैं बोलो
आँ
कम रुपया देते हैं वो लोग
अच्छा अच्छा
हँ अभी तो थोड़ा कम ऐस सही चल रहा है
हम्म हम्म हँ हँ
और आपके यहाँ नी आ रहा कुछ काम
हलो
हाँ जी
हम्म आपकी कई बार आवाज नहीं आती है
मेरे को तो आ रही है आपकी आवाज
हाँ आपकी नही आती है
ह
काम धंधा अच्छा चल रा है आपका
हाँ ऐसे ही चल रहा है अभी तो मन्दा
अब तो शादी के भी इतने पचीस इस महीने ही शादी हैं पसा दे बिना नवम्बर को आएंगी शादी
अच्छा
लाइट आती रहती है तो एसा लगता है नींद सी आने लगती है पंखा वाली अच्छी हवा देखकर।
और घूमने नहीं जाती हो शाम को
हँ
हेलो
बच्चे की छुटी पड़नी है अब तो
मैं कह रही हूँ घूमने नहि जाती हो।
अरे दिन बहुत बड़े होते है करते भी नहीं
अरे घूमने नहीं जाती हो। हो
घूमने नहीं कहाँ घूमने जाते हैं किसी दिन चले जाते है किसी दिन नहीं जाते है।
अच्छा अच्छा
हँ ह म जाएगा त गर्मी इतनी लगती है घरमे रहते है तो सही लगता है बाहर निकलने पर बहुत गर्मी है। कही जाते नहीं है।
अरे शाम को में सोच रही ती शाम को घूमने आया करो।
हँ हम तो चले जाते है।
ह खाना खा के घूम लिया करो।
लड़की आ रही थी जब हम चारो लोग जाते थे। बनो लड़की अपने बत दूर तक घूम जा क रतमे जाएंगे आज से क्या करे घरमे पड़े पड़े भी तो परेशान हो जाते है।
हँ हँ
दिक्कत है गर्मी में जाड़े में तो अच्छा लगता है जाड़ोंमें अच्छी तरह से सो तो जाते है।
हँ हँ जाड़ा सही है।
ह गर्मी में तो कही जाउ बाहर मार्केट वगैरह गरम गरम हवा लगती है। चलो कोइ नहीं ठण्डी हवा लगी।
नहि तो खाने के रहता कुछ न कुछ।
ह खाने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी होती है। वगी खा सक आ बार बार खाता है।
हम तो सोच रहे थे‌ कि कहीं घूम कर आते हैं आ
क्य घम नहि ज गर्म चल बाहर निकलने प लग
हँ बहुत गरमी पड़ रही है।
चलो दीदी जी करते हैं फेर शाम को देखते हैं
हूं
बताती हू मैं फिर आप को आने जाने का ठीक है दीदी जी नमस्ते